छियै जे
जी सब नीक छै अहाँ अपन बताउ ने अपने केँ की हाल छै आ अहाँ केँ सब नीक छै
हँ हमर यहाँ के सब नीक छै हाल चाल सब बढ़िए छै घर परिवार लोग सब नीचे माय बाबूजी भाय बहिन चाचा चाची तऽ नीक छै और बताबी को गाँव घरक कैस ने छै माय बाबू ज सब तबियत नीक छै
जी
सब नीक छै आ ओर बताउ ने अहाँके सब नीक छै मााय बाबूजी दादाजी ई सब
सब नीक छै खाना पीना होल छै
जी खाना पीना त भ गेल छै अहाँकेँ खाना पीना भऽ गेल छै अहाँ के खाना पिना ह
ह हमर खाना पीना त भ गेल छै अभीए खाना पीना आधा घंटा पहिले खाइ छै खाइ छै चावल दाल
ह्म
क करै छै देखो खाना पीना खा लै छिये
जी हम तऽ खा लेबै छी
काह क खाना पीना खा छी
हम ज्यादातर खाइ छी खाना पीना अभ भूख न लागै छै भूख लागल छै तब खाय छियै
ह
अहाँ बताउ ने अहाँ की की खााय छीयै खाना मे
हँ ज्यादे ने खाइ छी ब दाल खइल चावल खाय छै साादे ह खाना खाय छै काफी बम पै छै सादे खाना ऊ सादा खाना न खाइ छै दाल भात रोटी अ दु तीन सब्जी पापड़ चटनी चटनी सलाद उद खााय छी पेट हल्का रहगै छै आऔरो बताय छै सुबह खाना मे का का खाइ छियै
अभी त हम नहि खले छी त हम की बताउ लेकिन जब खा लेबै छी तब हम बढ़िआं से बताय छीये
इतना रूबर लेट सन के लेट क खाना खाय सन खाना काहे ने खाय छै
केतना बजै छै
अभी बजे छै पाँच बजे छै पाँच बजे अभी ते शाम के मने दुपहर मे खाना ने खाइ छै
हँ तोप काम त सामुक उसके रहू कि न खैले छै एको बर न खैले छै
के न फैले छै अभी ले क बजे उठेल छै अभी
उठै छीयै अमे एगारेह बजे
त एगारह बजे उठै छै एगारह बजे से कबे उठै छै त एगारह ह बजे भी किछु ने खाय छै
न अभी त पूछो न क
गयारह बजे उठ क काज करे छिये अभी तक खाना पानि न मुँह ओर धो ले छिये
हँ मुँ तऽ देै नल ने जाइ छी न जाइ छी मोन करै छै एकगो ठडा पी लेबे के
ठण्डा पी लेय छिये तब कोन ठण्डा पिये छै कोन वला ठण्डा पिये छै
म तहारारी आै छै त के नव लगती रहै छै यहाँ रहै छी तऽ कए पिय छी बतन
ओ बोतलो अलग पीए छै बोतला अल कम थमथम पीए छै किी स्प्राइट पिए छीय कोआ फला स्टिंग पियउंटेन पिय छै कोन अच्छा लागे छै ठण्डा मे
को को को लकड़ आ त अहाँके केहन अच्छा लागे
कठ
आ
हमर त ठण्डा मे खाली एगो स्ट्रिंग अच्छा लागे छै एगो माजा अच्छा लागे छै जाहिमे जाहिमे जादा क्वांटिटी रहै छै ओ पिये छै आमे बढ़िया स्वाद रहे छै ओ ओ तऽ ब स्वाद बढ़िया छै कोनो फील छै ठंडा मे कोनो अंतर न रख
खाली जामे कम चनी होइ छै नीक लागल छै। स्टींग हमरा पहिले नीक लागत रहै लेकिन अब न नीक लागत रहे छै अब पीलै बड़ा कम कर देवे छीये पहिले बड़ा नीक लागैत रहै छै
हमहूँ त ठण्डा ना पी छियै ठण्डा के बिना न बने छैदे पियए छै लस्सी पियत छै हाला जब पिए मिर्च पिए ये सब ठण्डा के जादा समान न पियए छै फ्रिजो सामान बहुत कम चीज खाय छीये
अमूल कूल नहि होकै छै
हँ हँ ओ छै
ओ हम पियै ल स्टार्ट करै छी ओ तनी इलायची वाला आबै छै एगो नया ओ बड़ा नीक लागै छै हमरा
ओरे मिले छै
आओर बताउ न अहाँके तबियत सब कैसन छै
तबियत सब त नीक छै ई सब मिलै छै की अथि सब हल्का सब मिलै छै कि न मिलै छै
न कबो कबाल आबे छै फलूदुआ वाला अभी तऽ न आबे छै उ
फाल्का केँ टेेस्ट बढ़िया रहै छै फालूद मिलवट मिलवटी फद फा फालूदा खिलाबे छै
ना ना टेस्टबा तऽ एके रहै छै लेकिन ओ बड़ा चकोड़ा छै की करै छै कोनो कोनो आदमीे के एकेगो ओकरा से जाइ छिये नू तऽ कबो कबो बीस र रुपैया तीस रुपैया के कलफी मांगे छिये नू अहाँ के समझै छै
तऽ ओ नोटंकी करके कबो बीस वाला कुल्फी तीस रुपैया मे दे देबै छै कबो तीस वाला कुल्फीयो तीस चालीस तीसे रुपआ मे देबे छै समझे न आबे छै कि रियल कुल्फी के दाम कितना छै ओकर
चोखोर रहे छै कापी लुटे छै
हँ वहाँके अहाँ जायके करै छी डायरेक्ट की एगो बीस वाला तीस वाला कुल्फी देवे छै तऽ उ आराम से अहाँ के बीसे रूप ती बीसे वाला कुल्फी दे केऽ आ कहऽ देबै छै की तीस वाला छै एहि लऽ हम जब जाइ छियै हम ओकरा कह हम ओकरा जब चाहै छियै ओकरा कहै छैयै कि एगो बीसवला एगो तीसवला देबेकेँ आ पूछि लेबे छी कोन बीस वला छै कोन तीस वालला छै ओकरा बाद कहे छी है रख लू है दे दू
ठीक करै छै आओर कोनो क बोलै छै इधर कु बेच छै ठीक से बेचा छै
ओह न आब ओह नू जानतै कोनो तऽ नऽ बोलै छै तब हम की कहू
ओ आओर बोलै छी तऽ रौआ बैंगलोर भी जाके सोझै छै कि आब फिर बेंगलोर जाइ छिये अब यही रहै छी
न अभी इहे रहै छी बंगलोर जायब हम ऐसन थोड़े बा न जाइ छी
कब जाइ छै कब अब कब तक समय लागै छै अभी
हूँ बस सीख उख के
आओर बताय छी एग्जाम के तैयारी होइ छै एग्जाम बादे नू रैआ जाइ छै बैंगलोर
जी एग्जाम तऽ बादे जाइ छी अभी कहाँ जाइ छी
औ और ईगजाम कैसन एग्जाम के तैयारी रौआ करै छै कि ना कि दिन भर घर मे बैठे छै
न एग्जामके तैयारी करै छी नू
तर रैआ दोस्त कहै कथी पढ़ै छै कथी पढ़ै छै कथी तैयारी करै छै
अ ओकरा छोड़ू ने उ अपन दोसर ओ इंजीनियरिंग दोसर करे छै हमरा दोसर करय के छै ओकरा इंजीनियर करके ओकरा जॉबके टेंशन छै देखू हमरा जेतना जॉब दोस्त सब छै ओ उऽ सब चाहे छै जॉब करै के जैसे हमरा जरे जेतना लोकग आबै छै नू ओखने के पैकेज के अंतर रखे छै उ कहै छै कि हम ई सीख लेबे छी तऽ हम ई करब हम ई सीख लेै छी तऽ हमरा इतना के जॉब मिल जाइ छै नू आ हम कहै छी हम ई सीखके हम ई बनाबैके छै हमरा तऽ हमरा ओकरामे अन्तर छै
आविष्कार रौआ करै छै न
नऽ अविष्कार नऽ करै छी लेकिन बस हम सिस्टम बनाबै छी हमरा सिस्टम बनावे के मन करे छै ओकनी के सिस्टम में रहे के मन करे छै पै
अलग अलग तरीका से काम करैके सुझा छै ने
हँ दुनू गोरा एके मे छी जैसे ह मानके दुनू के एके गो चीज पढ़े के छै लेकिन ओकरा मन करैत छै कि हमरा जॉब चाही आ हमरा मन करैत छै हम किछो बनाबै छै कि
तरीका अलग अलग रहै छै रौके
आ हँ हमरा लागै छै कि जैसे हम अभी तक जितना कुछ हमे मेहनत करै छी सब सफल हो गेल छै समझलु भोले उतना एक नम्बर पे ना भेल छै दू नम्बर पे न भेल छै जेनाकी ज टॉप जैसे मानलो कि अगर टॉप दस होइ छै ने अ टॉप दस निकलल तऽ ओहिमे त होइए जाइ छै त हम एहि ल सोचै छियै कि जब हम ओहोमे मेहनत कर देब बढ़िआँसँ त ओहोमे हमर होइए जाय भलेबादमे फेल हो च सबस बढ़िया ना हो लेकिन हो त जाइ न की
त बातार राय त करै छै बहु त छै नय बाद जे
नहि हम उह सोचै छी हम जितना जितना हम सोच लेबे छी ओ हमरा साथ होइय जाइ छै जैसे हम बीच मे सोचले रहै छी क कही से पचास साठ हजार रुपआ कमा लेबेके तऽ एतना रुपआ हम कमाइए लेे ले छी त मतलब ई य हम सोचै छी जे ओ हम करिये लेबै छी तब हम काल ल मतलब के पीछे सोचू की
आ लैपटॉप कहै
कम्प्यूटर खरीदे के छै समझली लेकिन दिक्कत ई छै अभी पैसा ओते ने छत्तीस हजार रुपआ भेल छै साढ़े छत्तीस हजार
त सुनै छै अहा पैसा हो जाइ छै रौ बहुत महंग मिले छै ओकर बाद दिल्ली जाइ छै दिल्ली मेा कम्प्यूटर मिलै छै बढ़िया कंपनी के मिल तऽइ ब कइ छै
लावे मेनू दिक्कत छै ओ त हमूओ जानै छै
जा मेक मजा ब हँ काइल रउआ साथे बढ़िया क्वालिटी के मिलैत छै कम्पनी के मिलैत छै गारंटी सब के हो छै ओहिस तऽ माल इह लाके बेचै छै
जी तऽ हो जाइ छै ने पैसा कितना रुपआ के हो जाइ छै त ले लेबे के
ह सत्तर अस्सी हजार अस्सी नब्बे हजार तक हो जाइ छै बढ़िआँ कम्प्यूटर हो जाइ छै य एक लाख बीस हजार तक रेट चल जाइ छै वहाँ अस्सी नबे हजार मे होल जाइ छै
अच्छा ठीक छै हम सोचले रहै छिय कि एक लाख तक समझले छी
हँ
कि एक लाख तक मे एगो बैट्रियो लेबेके छै मतलब कि जानै छीयै एगो बैटरी बताउ अहाँ कितना बड़का बैटरी लागै छै जैसे दू गो रूम छै मोबाइल चार्ज छै आ ओकरा बाद उएह कंप्यूटर चलाव के छै आ दूगो पंखा छै मुशक मुकिल छै बस
ह तऽ हो जाइ दू सए चालीस दू सए चालीस वाट के बैटरी हो जाइ छै
अ बारका बैटरी के न नू जरूरत छै
आ बोलू मसत बैट्र दू सए चालीस होइ छै जाजे न महग मिलै छै इसबाइसर मिलै छै इन्वर्टर बैटरी ले के
अच्छा इन्वर्टर बैटरी लेके काहैकी बस उतना ह छै जैसे एगो रूम छै जेहिमे मतलब की पंखा उंखा चलै छै आ दोसर रूम छै जेमे मतलब क ठीक छै
चर्चा बाद मे करब से
ठीक ठीक हमहुँ बादमे करै छीय चर्चा